नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार
सभ ठीक छै ने
हँ सब ठीक
कल्हि कल्हि एक बातपर बहुत देर तक सोचैत छ रहलू जे दुनियामे सबसे मूल्यवान चीज आखिर की छै
हमर विचार से समय दुनिया के सबस मूल्यवान सम्पत्ति अछि कियाकि एक बार समय निकलि गेल त फिर वापस नहि आबेत अछी
बिल्कुल सही कलियौ पैसा कमैयल जा सकैत अछि सामान फेरसँ किनल जा सकैत मुदा बीतल समय कखनो वापस नहि आबय भेटैत अछि
हँ आ आश्चर्यचकित बात ई अछि जे अधिकांश लोक समयक महत्वपूर्ण महत्व बुजैथ छथि मुदा ओकर सही उपयोग नहि करैत छथि
कल्हि हम सोचे छलू जे एक दिन मे समैयक समान चौबीस घंटा भेटैत अछि उ तऽ किछु लोक असाधारण सफलता प्राप्त करैत छथि आ किछु लोक पछाड़ी जाइत अछि
एक मुख्य कारण समैयक उपयोग अछि सफल व्यक्ति समय के योजना अन उपयोग करैत छथि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे समय प्रबन्धन सेहो एक महत्वपूर्ण कला अछि
बिल्कुल जो व्यक्ति अपना प्राथमिकता निर्धारित कर ले तऽ बहुत रास समय स कम भय जायत
सच कहू तो कतेको बेर हमसब छोट छोट काज मे कतेक एक समय बर्बाद कैय देति जे महत्वपूर्ण काज अधूरा रहि जाइत अछि
ई समस्या बहुत लोकक संगङ्ग होइत अछि आवश्यक ओ अनावश्यक काज मे अंतर बुझनैय जरूरी अछि
बिल्कुल कहि हम एक प्रेरणादायक बात सुनलु समयक समान करब सफलताके सम्मान करब समान अछि
बाह ई त बहुत गहरी बात अछि वास्तवमे समयक सही उपयोग सफलता दिस पहिल कदम होइत अछि
हमरा लगैत छै जे समयक महत्व विद्यार्थी कर्मचारी व्यवसाय सभ लेल समान रूपसँ आवश्यक अछि
हँ कियाकि समयक नियम सब पर समान रूपसँ लागू होइत अछि
एकटा बात हमरा आरो बुझाइत अछि जे समय पर काज पूरा कर करनिहार व्यक्ति पर लोक सभक बेसी विश्वास करैत छथि
बिल्कुल समयपालन व्यक्ति जिम्मेदारी ओ अनुशासन के दर्शाबैत अछि
कल्हि हम अपन पूरा डायरी देखैत छलहुँ बहुत रास योजना बनाबैत चलू मुदा किछु काज के बल आलस्यक कारण पूरा नहि भेल सकल
हँ आलस्य वास्तव मे समयक सबसँ पैघ शत्रु मानल जाइत अछि
हँ कियाकि आलस्य व्यक्ति के धीरे धीरे अपन लक्षय से दूर करै देत अछि
हँ सही कहलिय जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रगति होइत रहत त पेघ लक्षय सेहो प्राप्त कइल जा सकत अछि
हमरा लगैत अछि जे समयक सही उपयोग कनिहार व्यक्ति जीवनक मे कम तनाव महसूस करैत अछि
बिल्कुल कियाकि ओ काज के अन्तिम समय लेल तरैत नहि अछि
बिल्कुल सचकहु तो जखन कोनो काज समय पूरा समय पर पूरा भय जाइत अछि तखन मनमे लगल प्रकारक संतोष भेटत अछि
हँ आ असन्तोष आत्मविश्वास सेहो बड़ बड़ भत अछि
सही कहलियौ समय जीवनके एहन धन अछि जाहि के नहि तऽ ओ संग्रह कल जाय सकत अछि ज न खरीद जा सकैत अछि तो प्रत्येक जनक सदुपयोग ककेै अपन जीवन के अर्थपूर्ण सफल आ उपयोगी बनवए हमरा सभ कर्तव्य हो होयबाक चाही
जी बिलकुल कालहि हम रेलवे स्टेशन पर बसल छल छललू ओतय एक वृद्ध व्यक्ति से बातचीत हट गेल
अच्छा ओ की कहत की कहत छला
ओ कहैत छलए जे जीवनमे बहुत रास चीज बदलैत रहत अछि मुदा समयक गति कना नहि बदलत अछि
ई बात तो वास्तव मे बहुत गहरी अछि समय केकरो लेल रुकि नहिइत अछि जी
बिलकुल ओ बीजा व्यक्ति कहैत छ जे युवावस्था मे लोक सोचैत अछि जे बहुत समय बा की अछि मुदा पता नहि चलैत अछि आ जीवनक बहुत पैघ हिस्सा बीति जाइत अछि
सच कतहु हमरो कतेको बेर एहन लगैत अछि जे कहलियौ इसकुलमे पढ़ैत छलहु मुदा आब ओ दिन सपना जेका लगैत अछि
हँ समयक सबसे पैघ विशेषता अछि बीजे ओ चुपचाप आगे बढ़ैत रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे एहि कारणे प्रत्येक दिन एक महत्व बुझनाइ जरूरी अछि
बिलकुल जो केओ पति प्रतिदिन केवल एक घण्टा सेहो सही दिशा मे लगबाए त कुछ वर्ष बाद ओकर जीवन पूर्ण रूपसँ बदलि सकैत अछि
काल्हि हम गणना कहि रहल छलहुँ जे केओ प्रतिदिन केवल एक घंटा पड़थ छथि तऽ एक वर्षमे लगभग तीन सए पैंसठ घण्टा अध्ययन भइ जाइत अछि
आ तीन सो पेंसठ घंटा कोनो छोट समय नहि होयत एतेक समय मे व्यक्ति बहुत रास नया ज्ञान प्राप्त कर सकैत अछि
बिलकुल मुदा समय समस्या ई अछि जे अधिकांश लोको सोचैत अछि जे छोट प्रयास से किछु नहि बदलत
जबकि वास्तविकता एकदम विपरीत अछि पेघ सफलता प्रायत छोट छोट नियमो प्रयासक परिणाम होइ त अछि
सही कहलियौ एक दिन एक मेहनत शायद अन्तर नहि देबत मुदा एक वर्षसँक मेहनत निश्चित रूपसँ परिणाम देत
हमरा किसानक उदाहरण याद आबि रहल अछि
की उदाहरण छै
किसान प्रतिदिन खेत मे काज करैत अछि ओ एक दिन बीच बोकवई दोसर दिन फसलक अपेक्षा नहि करैत अछि
वाह ई तऽ बहुत सुन्दर सुन्दर उदरण छै
हँ उ धैर्य रखैत अछि नियमित मेहनत करैत छी ओ समय पर अपन कर्तव्य निभबेत अछि
अन्तमे ओकरा फसल भेटैत अछि
हँ बिल्कुल जीवनक लक्ष्य सेहो ह नी होइत त छै
हमरा लगैत अछि जे समयक सही उपयोग करनिहार व्यक्तिक अधिक धैर्यवान सेहो बनबैत अछि
सही कलियए कियाकि ओ बुझैत अछि जे प्रत्येक उपलब्धि लेल समय लगैत अछि
कल्हि हम एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़लहु ह अहाँ व्यक्ति बदलि नहि सकैत छी मुदा पन आदत बदलि सकै छी अ आदत भविष्य बदलि सकै त छी
ईपख समय प्रबंधक पर बिल्कुल सटीक डेट छै
बिल्कुल जब कि समय पर उठे समय पर सीखे समय पर काज करे तऽ ओकर जीवन व्यवस्थित भए जाइत अछि
हँ अव्यवस्थित जीवन में सफलता प्राप्त करबाक सम्भावना बहुत बढ़ि जाइत अछि
एकटा बात आरो अछि जे बहुत लोक समय नहि होयबाक सी शिकायत करैत छथिन
मुदा वास्तवमे समयक कमी नहि बल्कि समयक अ समयक गलत उपयोग समस्या होइत अछि
ई बात हमहुँ अनुभव कैन छी
जखन हम अपन दैनिक गतिविधि पर नजरी दैत छी तखन बुझाइत अछि जे कतेक समय बिना कारण व्यर्थ होइ जाइत अछि
सही बात कहलू हो जँ ओहि समयक उपयोग सिखबाक पढ़बाक अथवा स्वास्थ्य पर क‌एल जाय तो जीवन बेसी बेहतर भहि सकैत अछि
हँ बिल्कुल सही समय स्वास्थ्य आ ज्ञान ई तीनू एहन सम्पत्ति अछि जाहि वास्तविक मूल्य अक्सर ओहि समय समय बुझाऐत अछि जखन ओ कम होबय लगैत अछि
वाह ई बात ओ तऽ मन के छू गल
कियाकि कि ई जीवनक अनुभव से निकले सत्य छी
आखिर मे हमरा एतबे लगेैत अछि जे समयक सही उपयोग करनाई केवल सफलता लेल नहि बल्कि एक संतुलित आ संतोष पूर्ण जीवन लेल सेहो आवश्यक अछि
एकदम सही कलियए समय जीवनक सबस निष्पक्ष उपज अछि धनी हो अथवा गरीब विद्याथी हो अथवा अधिकारी सबके समान चौबीस घंटा घटैत अछि अंतर केवल एतबे होइत अछि जे केहु ओकर उपयोग करैत अछि केहु ओकर व्यर्थ गंबा दैत अछि
बिलकुल सही कहलियौ समयक सम्मान करनाइ वास्तवमे अपन जीवनक सम्मान करनाइ अछि जे व्यक्ति एहि बातके समय रहैत बुझि लेल छथि ओकर जीवन अधिक सफल संतुलित आ सार्थक बनि जाएत अछि
जी जखन अहाँ ओ वृद्ध व्यक्ति बात कहैत छी तखन हमरा अपना गामक एक बुजुर्ग व्यक्ति याद आबि रहल छलि
बिलकुल जखन आहाँ ओ विध व्यक्तिक बात कहैत छी तखन हमरा गामक एक बुजुर्ग व्यक्ति याद आबि रहल छी
अच्छा हुनकर की अनुभव छल
ओ कहैत छलै जे जीवनमे सबसे पैघ पछतावा अहि बातक होयत अछि जे काज समय रहैत नहि कयल गेल
ई बात तऽ बिलकुल सही अछि अधिकांश लोक बाद मे सोचैत छथि जे काश ओ समयक सही उपयोग करने छथि
हँ ओ कहै छलै जे मौका आ समस्या दुनू एक जेकाँ होइत अछि जखन तक सामने रहैत अछि तखन ओकर महत्व कम हो जाइत अछि मुदा जखन निकलि जायत अछि तखन ओकर मूल्य बुझाइत अछि
बहुत सुन्दर बात अछि वास्तवमे समय ओ अफसर दुन्नो एक दोसर से जुड़ल रहैत अछि
बहुत सुन्दर बात केलु ह वास्तवमे समय आ अवसर दुनू एक दोसरमे से जुड़ल रहैत अछि
बिलकुल तकनीक स्वयं समस्या नहि अछि समस्या ओकर गलत उपयोग होइत अछि
बिलकुल जे मोबाइलक उपयोग सिखबाक जानकारी प्राप्त करबाक आ जहि जरूरी काज लेल होयत तऽ ओ बहुत उपयोगी साधन